की सही हाल चाल छय
सब बढ़िया छै सखी तू बताव की हाल चाल छै सभ
हमराके भी सभ हाल चाल ठीक छै आ सखी भोजन खाना हो गेल छै
सभ हो गेल छै सखी सभ हो गेल छै आजकल सखि देखा केतना प्रदूषण छै सभकुछ केतना प्रदूषित हो जाइ छै उके वजहसे सभ तरहके बिमारी इंसानमे आ जाइ छै सखी
जेतै तब ठीक बात कहला सकी प्रदूषण तऽ सहीमे आजकल बड़ी फैलल छै हर एक चीजेमे बड़ी प्रदूषण छै तनी पानिमे भी ओइस के तऽ वैसेे पानिके वइसे प्रदूषित कल जाइ छै रोड वइसे प्रदूषित कल जाइ छै जंगलके तऽ एतऽ कटाइ करै छै कि एकदम गर्मी एतना बढ़ा दै छै
हू बड़ा बड़ा शहर में तऽ और भी पेड़ पौधा न छै से इंसान के सास से रिलेट सास से सम्बंधित बीमारी सब हो जाइ छै एक बार हम जरी राजधानी जा गेल रहे छै भारत के इतना प्रदूषण इतना देखे मे लगे कि कोहरा छायल छै तऽ हम अपन भाय से पूछी कि इ कोहरा छै तऽ हमर भाय बताबी के न ई जे काला काला दिखै छै से कोहरा न छै धुँधला दिखे छै ई सब प्रदूषण छै नर्मदा नदी भी उतने प्रदूषित हो गेल छै वहाँ तऽ पानि पिएके भी ढंगके न मिलै छै सभलोग खरीद खरीदके पानि पियएके छै इतना बुरा स्थिति हो जायके छै प्रदूषण के वजहसे बहीन
पानीके तऽ बड़ी दिक्कत हो जाइ छै आदमी ओहिसे तऽ जादे आदमी मर जाइ छै प्रदूषणके कारणसँ बीमार जादे पड़ि जाइ छै एकरासे अनेक बीमारी हो जाइत छै
पिए के भी सब सामान में खाद उतने डाले के छै अ अ सब सुइया दवाई पे सब फल उल उगाबे छै पता है सखी एक बार हमर बहिन के बेटा आबे के छै बड़ी छोटा रहे तब से हा गाय के दूध पिलाबे के बाद ओकरा के तबियत बड़ी बिगल जायल छै रातो रात ओकरा भर्ती कराबे के पड़ी काहेकि यहाँ के गाय के दूध सब सुई पड़ा पड़ा के न दे दे लेबे छै जे वजह से बुतरू लोकगके आँत मे प्रॉब्लम हो जाइ छै सखी अब काची खाइ एकार लोक कहे कि गाय के दूध हँ लोग कहत रहे क गाय के दूध पौष्टिक होवे छै लेकिन अब का बताय सखी बड़ी प्रॉब्लम मे पांच दस हजार रुपआ तनी गो बुतरू में खर्च बच्चा हो गेल रहै
त बीमरी समचीजे छै किर ख त पान सहहारके करी
आ फिर ॉक्टर डॉक्टर छओवे मह हीना में बोल दियै ॉक्टर डॉक्टर केगाय दू प एक इनफै सन हो ओकर से हे जे प्रभावित हो जाय आत तऽ ओकर बाद तो सब छोड़ा देल सक कि उतना छोटा बच्चा के गाय के दूध न मिले के रहे का चीज पे आदमी विश्वास करी य का चीज पे ना करी
तऽ करैत छी ते फिर बच्चा तनि जियए तऽ कर छी पिला पिला के रखू
सेेरोलैक्स खाली पिला पिला के पानी मे सिझा के ओट्स खाली देबैत रही हमर बहिन बच्चा एकदम परेशान हो गय एकदम से
खी ओरसँरथा गेल नहि
ह बड़ी बाल बुदुरू जब छोटा रहे सखी तऽ बहुते प्रॉब्लम होवेके चे परड़े पालन पोषण करेमे माय बापके बड़ी तकलीफ होवेके रहे
जकेजमे न जवानामे तगो बच्चा पोसे रह एकदमाल खड़ा रह महँगाइो उतना पड़ि गेल
हँ इंसान जे सोचे न है खालि पेड़ पौधा के काट देवे के रहे पहले के जमाना में लोग कुआँ से पानी पिययत के रहे कितना ठंडा लगे के रहे ओकर सामने तो फ्रिज भो फैल रहै
जे तऽ बात ठीक के कल सखी यऽ फ्रिजके पानी पीना क चारा छै
लेकिन फ्रिज के पानी ठीक न छै स्वास्थ्य के लिए ओकर से अच्छा मटकाके पानि पियएके रही लेकिन आज
हेलो हेलू हेलू
हलो
एेलू
हेलो
अहाँसँ की आवाज एकदम कटि जाइ छै
न न न कटी
आ कहाँ चलि गेल छ
कहीँ ने कहाँ जाय इतना गर्मीमे कहीँ ने गेल रहै छै
नी तऽ ढेर छै सख
हू
गर्मी ठण्डाँ से एकदम सड़द गरम हो जाइ छै नहि नहि हम तऽ खाली पंखा के निचे बैठल रह छ कूलर तऽ अभी बन्द करि दियै छियै
आवाज भी बीच बीचमे ना आबै छै सहि
हँ तोहरो आवाज तऽ पूरे कट गेल छै
ह्म
अ त बाद जा रहल छै सबी
हँ आब तो आ रहल छै
तऽ तोहार खाना पीना हो गल कि अभी बाकी रहै रात के खाना
खाना पीना तऽ अभी बान गैल छै लेकिन छै
अचछा
तु बताबऽ तौहर खाना पीना हो गेल छै
आज तऽ हम जल्दिए खाना पीना खा रहे आज हम ताके भूख लग गय जल्दी से हम तो नओवे बजे आज खाना खा ले ले
कची कची खाना भोजन करि लैत छी
का सखी
तऽ चीज भोजन करलै छियै सखी
हमर यहाँ तो आज मशरूम के सब्जी आओर रोटी बनेब छै वही खयले रहै छै आ सुबहमे भात आर तड़का आओर चोखा चरौरी आऔर चिप्स आलू के चिप्स छानल रहै छै हमर माई हमर माई घरेमे बनावल रहै छै चिप्स आऔर चरौरी बड़ी नीक लगे छै घर चिप्स
आजकल कहाँ घरके चिप्स सोर्स बनाबयके तबके कोइसभ न रहइ छै
ह हमर माइ तो गर्औमी के टाइम मे तिसौरी तिसी के तीसी वाला चावल के चरौरी अ उड़ दाल के बड़ी पारे के रहे और आलू के चिप्स भी बरसातके इन्तजाम हमर माय कर रह कर लेले छै
हँ सखी और कार्या के काज सब कैसे चलै छै
िय के पासस ब
ह्म ठीक है सखी एगो काज आ गेल से हम ओकरा निपटा के फिर कॉल करी तोहरा के थोड़ा देर
ठीक छै सखी
ठीक है सखी नमस्ते सखी